हेलो।
हेलो।
नमस्कार ।
नमस्कार ।
सब ठीक छै ने। ।
हां सब ठीक छै।
त आज हमे दुनियाके अलग अलग विषय पर चर्चा करक चाही, ठीक छै। काल्हि हम सोचैत छलहुं जे दुनियामे एतेक अलग अलग विषय अछि जे एक जीवन मे सबटा सिखनाइ सम्भव नहि अछि।
बिलकुल, जे क्यूँकि ज्ञानक संसार बहुत विशाल अछि आ प्रत्येक विषय अपन आपमे एक अलग दुनिया जकां होइत अछि।
सच कहू त बिज्ञान एहन विषय जे प्रकतिक नियम आ ब्र्मण्डक रहस्य बुझ।
हँ वैज्ञानिक मध्यम सं। मानव अनेक आविष्कार एकन अछि जहिसँ जीवन अधिक सुविधाजनक बनल जाइत अछि।
हमरा लागैत अछि जे इतिहासक। विषय मानव सभ्यताके यात्रा बुझबा लेल बहुत महत्वपूर्ण अछि ।
हम भूतकाल ग। ये आ उपलब्धि दोनोू। से सीखि सकैत छी।
कली हम भूगोल के बारेमे पढ़लियौ जे पृथ्वी पर्वत नदी महासागर आ जलवायु सबक अध्ययन करैत अछि ।
हँ भूगोल हमरासके पृथ्वीके -सञ्चालना आ विभिन्न क्षेत्रक विशेषता बुझबामे सहायता करैत अछि।
सच कहू त गणित एहन विषय छै जे लगभग प्रत्येक क्षेत्र मे उपयोग होइतइत छै ।
बिल्कुल विज्ञान व्यापार अभियन्त्रिक आ दैनिक जीवनमे गुणाक- महत्वपूर्ण भूमिका रहैत अछि ।
हमरा लगैत अछि जे साहित्य । विष मानवीय भावना अविचारक सुन्दर अभिव्यक्त होइ त छै ।
कहानी उपन्यास आ नाटक माध्यमसँ लोक अपन -अनुभव साझा करैत अछि ।
कल मनोविज्ञान विषय कअ बारेमे जानकारी प्राप्त कल ब।
। बिल्कुल ई विषय मानव मन व्यवहार आर सोचयके ध्यान करैत अछि ।
कह अर्थशास्त्र विषय सेहो बहुत महत्वपूर्ण अछि ।
हँ अर्थशास्त्र धन व्यापार उत्पादन आ संसाधनक उपयोग बुझबैत अछि ।
हमरा लगैत अछि जे राजनीतिक विज्ञान समाज आ शासन व्यवस्था बुझबाक लेल आवश्यक अछि ।
बिलकुल एहि विषय से नागरिक अधिकार कर्तव्य आ -शासन प्रणाली जानकारी भेटैत अछि।
कलियम खगोल विज्ञानक बारेमे पढ़लिय जाहिमे तारा ग्रह आ ब्राम्मण्डक अध्ययन होइत अछि ।
हँ ई विषय मानवमे अपन पृथ्वी बाहरक संसारक बारेमे जानबाक अवसर दैत अछि ।
सच कहू त जीव विज्ञान जीवन आ जीवित प्राणी सबक अध्ययन करैत छै ।
बिलकुल एहिसँ मानव शरीर वनस्पति आ जीव जन्तु सभक बारेमे विस्तृत जानकारी प्राप्त होइत अछि ।
मानव ज्ञान के बढ़ाबैमे महत्वपूर्ण योगदान दैत अछि ।
हँ क्यूकि अलग- अलग विषय मिली के दुनिया। व्यापक समाज विकसित। करत छै ।
सही कलियए विज्ञान इतिहास भूगोल गणित साहित्य। मनोविज्ञान अर्थशास्त्र राजनीिक विज्ञान खगोल विज्ञान अजीव विज्ञान जेका विषय सब मानव विज्ञानक अलग अलग शाखा छथि। आ एहि सबक अध्ययन मे व्यक्यक। अधिक । समझदार जागरूक आ समक्ष बनि सकैत अछि।
कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे प्रत्येक विषय दुनिआके कोनो ने कोनो महत्वपूर्ण पलोककेँ बुझबाक प्रयास करैत अछि ।
बिलकुल एहि कारण ज्ञानक विभिन्न शाखा सब मानव सभ्यतााक विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि ।
सच कहुं त संस्कृत रसायन विज्ञान बहुत रोचक विषय अछि क्यकि ई पदार्थक संरचना आ परिवर्तन अध्ययन करैत अछि ।
आ बहुत रस । उपयोगी वस्तु- निर्माण में रसायन विज्ञानक महत्वपूर्ण योगदान अछि ।
हमरा लगत अछि जे भौतिक विज्ञान प्राकृतिक मूल नियम सभ बुझबाक लेल आवश्यक अछि ।
बिलकुल गति ऊर्जा प्रकाश ध्व आगृति। आकर्षण जे क विषय एहि शाखा के । अन्तर्गत आबै तऽ छै ।
काली हम -हम समाज शास्त्र विषयक बारेमे पढ़लहुँ ।
हँ समाजशास्त्र मानव समाज समूह समबन्ध आ सामाजिक व्यवहार अध्ययन करैत छै ।
सचको तऽ दर्शन शास्त्र बहुत गहन विषय मानल जाइतइत अछि ।
बिलकुल ई जीवन सत्य ज्ञान नैैतिकता आ अस्तित्व जेक प्रश्न सब पर विचार करैत छै ।
हमरा लागैत अछि जे शिक्षा शास्त्र सेहो बहुत महत्वपूर्ण विषय अछि ।
हँ एहि विषयमे सिखबाक प्रक्रिया आ बेहतर शिक्षण प्रणाली अध्ययन कयल जाइत अछि ।
कनामे पर्यावरण अध्ययन बारेमे जानकारी प्राप्त कहलहुँ ।
बिलकुल ई विषय प्रकृति प्रदूषण संरक्षण आ पर्यावरण संतुलन महत्व बुझायत छै ।
सच कह त ब समाजक न्याय- व्यवस्था से जड़ल महत्वपूर्ण विषय छै ।
हँ एहि से कानून अधिकार आ नागरिक जी । उदी सक जानकारी भेटत छै ।
हमरा लागत अछि जे चिकित्सा विज्ञान मानव जीवन लेल सबस उपयोगी विषय सबमे से एक अछि।
म से रोग उपचार आ स्वास्थ्य संरक्षण करैत छथि ।
खाली हम अभी अभियत्र्री के विषयके बारेमे पढ़ो ।
हँ अभियन्ता सब सड़क। पुल -भवन यन्त्र। अ अनेक तकनीकी । प्रणाली -निर्माण। करै छै ।
सच कतऽ भाषा विज्ञान सेहो बहुत रोचक विषय अ छै ।
बिलकुल ई विभिन्न भाषा हुनकर विकास आ सञ्चार प्रणालीक अध्ययन करैत अछि ।
हमरा विश्वास अछि जे कोनो विषय छोट या पैघ नहि होइत अछि ।
हँ प्रत्येक विषय अपन क्षेत्र मे महत्वपूर्ण अछि आ मानव जीवन के बेहतर बनाबे मे योग।
सही कहलियै। रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान समाज शास्त्र दर्शन शास्त्र शिक्षा शास्त्र पर्यावरण अध्ययन विधि अध्ययन- चिकित्सक विज्ञान अभनेत्र आ। भाषा विज्ञान जेक विषय सब मिल के मानल जाय के विशाल संसार बनबैत अछि जाहि से व्यक्ति दुनआ के विभिन्न पहलू के गहराइ से बुझि सकैत अछि आ समाज- समाजक। विकासमे योगदान द सकैत अछि ।
कली हम सोचे चलू जे ज्ञानक प्रत्येक क्षेत्र मानव सभ्यता विकासमे। कोनो ने -कोनो रूप से योगदान दैत छी ।
बिलकुल एहि कारण विभिन्न विषयक अध्ययन केवल परीक्षा पास करबाक लेल नहि बल्कि दुनिआँकेँ बेहतर बुझबाक लेल आवश्यक अछि ।
सच कह त कम्प्यूटर विज्ञान आधुनिक। यक सबसँ तेजी से बर्निियार विषय सबमे से एका। ।
हँ एहि विषयक माध्यमसँ सग- सङगनकक प्रोग्राम कृत्रिम बुद्धिमत्ता आ डिजिटल प्रणालीके विकास होइत अछि।
हमरा लगे पत्रकारिता विषयष समाज मे जानकारी पहुँचाबे मे महत्व पूर्ण भूमिका निभव त छी।
बिल्कुल। समाचार आर सूचना। माध्यम से लोक सब दुनिया भर के घटना से परिचित होइत अछि।
कली अ पुरातत्व विषयक बारेमे पढ़ लियौ।
हँ पूरा तात्विकवाद प्राचीन वस्तु अवशेष आ सभ्यतास सभक अध्ययन इतिहासक जानकारी प्राप्त करैत अछि।
ब कह मानव शास्त्र बहुत रुचि विष छै।
बिल्कुल ई विषय मानव जाति सास्कृति परम्परा आ सामाजिक विकास अध्ययन करैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे कृषि विज्ञान मानव जीवन लेल अत्यन्त आवश्यक विषय अछि।
हँ एहि विषयके माध्यमसँ खेतीके बेहतर तरीका बीच माटि आ उत्पादन बढ़बाक उपाय विकसित कएल जाइत अछि।
कलिय हम समुद्र विज्ञानक बारेमे जानकार कर प्राप्त कलि ओ।
बिल्कुल ई महासागर समुद्री जीव समुद्री धार आ समुद्री पर्यावरणक अध्ययन करैत अछि।
आज कहू तो मौसम विज्ञान सेहो बहुत महत्वपूर्ण विषय छै।
हँ एहिसँ मौसम पुनर्निर्माण तूफान वर्षा आ जलवायुके परिवर्तन जानकारी भेटैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे अंतरिक्ष अध्ययन भविष्य्यक महत्वपूर्ण क्षेत्र सबमे से एक अछि।
बिलकुल ग्रह उपग्रह अन्तरिक्ष यान आ ब्रह्मण्ड अध्ययन एहि क्षेत्रक मुख्य भाग अछि।
कली हम व्यवसाय प्रबन्धन विषयक बारेमे पढ़ लियौ
हँ एहि विषयमे सङ्गठन नेतृवितित आ व्यवसाय सञ्चालन अध्ययन कल जाइत अछि।
सच कहू तऽ कला अध्यन से ओ मानव जीवन में बहुत महत्व राखा जा छी।
बिलकुल चित्रकला सगीत नृत्य आ अन्य कलात्मक अभिव्यक्ति। माननीय रचनात्मक के विकसित करैत अछि।
हमरा विश्वास अछि जे प्रत्येक विषय मानव ज्ञानक एक महत्वपूर्ण हिस्सा अछि।
हँ जखन विभिन्न विषयक ज्ञान एक सङ्ग जोड़ल जाइत अछि तखन नव खोज आ नव साधन सम्भव होइत अछि।
स कलियै कम्प्यूटर विज्ञान पत्रकारित पुरात्व मानव शास्त कृषि विज्ञान समुद्र विज्ञान मौसम विज्ञान अंत व्यवसाय प्रबन्धन आ अ कला अध्यन जेका विषेष स मानव सभ्यता प्रगति से महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि आ एहि सबक माध्यम से व्यक्ति दुनिया के अधिक गहराई से बुझि सकैत अछि सामाजिक विकास मे सक्रिय योगदान दे सकैत अछि।
सही जी सही कहलियै हम सोचैत छलहुँ जे जतेक बेसी हम अलग अलग विषयके बारेमे सीखैत छी ओतेक बेसी दुनिआँके बारेमे हम समझ पढ़ैत जाइत छी।
बिलकुल याकि प्रत्येक विषय वास्तविकता के अलग दृष्टिकोण से देखबाक अवसर प्रदान करैत।
सच कह त वित्त अध्ययन बहुत उपयोगी विषय अछि क्यूंकि ई धनक प्रबन्धन आ निवेशक सिद्धान्त बुझाबैत अछि।
हँ एहि विषय ज्ञान व्यक्ति के आर्थिक रूप से अधिक जागरूक आ आत्मनिर्भर बनाबैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे जनसंख्या अध्ययन सेहो महत्वपूर्ण विषय अछि।
बिलकुल एहि विषय से जनसंख्या वृद्धि संसाधन आ सामाजिक परिवर्तन सबक
खाली आम पोषण गानक बारमे पड़ल।
हँ ई विषय भोजन स्वास्थ्य आ शरीरक विकासक बीच सम्बन्ध के स्पष्ट करैत छी।
सच को तो रचा अध्ययन बहोत रोचक विषय मानल जाएत अछि।
बिलकुल ए मे राष्ट्र सुरक्षा, युद्ध रणनीति आ रक्षा व्यवस्था सबक अध्यन काएल जाएत अछि।
हमरा लगत अछि जे संसार अध्यन आधुनिक युग मे आवश्यक बहुत आवश्यक गेल अछि।
हाँ कियाकी प्रभावित सच्चर व्यक्ति या समाज दुनू लेल मौ पूर्ण भूमिका निभावैत अछि।
कलहि हम पुस्तकालय विज्ञानक बारेमे जानकारी प्राप्त कलू
बिलकुल ई विषय ज्ञान स्रह संरक्षण आ व्यवस्थित वितरण से जुड़ल अछि।
सच कहतहु पर्यटक अद्ययन सेहो तेजीसँ बढ़निहार विषय सभमेसँ एक अछि।
हाँ ए मे यात्रा संस्कृति, पर्यटन प्रबंधन, आर्थिक प्रभाव सबक अध्ययन कायल जाएत अ
हमरा लागत अछि जे खेल, विज्ञान सेहो बहोत महत्वपूर्ण अछि।
बिलकुल ए विषय के माध्यम से सजक क्षमता, प्रशिक्षण आ खेल प्र प्रदर्शन अध्यन होएत अछि।